हेलो
हँ नेहा
हँ भैया प्रणाम
प्रणाम प्रणाम
की हाल चाल छै
ठीके छै
आइ कहाँ गेल रही सुबह से
अगे परेशान रहियौ भोरे से गेल रहियै बैंक बैंक न गेल रहियै
कथी लए
ओ मम्मी पापाके बैंक अथी नहि छै एस बी आइ बला
ओ बैंक हँ
उहे ज्वाइंट खाता रहै उहे बन्द रहै बीस साल से
अच्छा
तऽ वएह चालू करबै लऽ गेल रहियै
ओ कोइ जरूरी काम रहै कि
नाइ नाइ जरूरी काम नइ रहै ऐसी चालू करबै लऽ गेल रहियै तऽ के वाइ सी आर करबेल कै लेकिन तैयो अभी फोन करि क कहलकै की खाता बंन्द हो गया बन्द होइ गेलै तब कहलके आब ओकर काम नय होत तै से दोसर खाता खोलबाय लहो आ तै समैयो देलियै सब खतम ओत्ते घुमैबो केलकै
मम्मी के लैके गेल रही?
मम्मीओ पप्पो के लके गेलियै मम्मी पप्पा आ बौआ।
हूँ धूप अच्छा तऽ कुछु खयली अ कि नहि?
हूँ खलियै ने। चाट खेलियै समोसा वाला सिंघारा वाला चाट नै होइ छैय।
हँ हँ
वैह मोटा भाई वाला मे गेलियै ह।
अच्छा
बड़ी महंगा होटल छैय गे।
हँ
जे चाट दैय छैय पचास रुपया पेंतालिस चालीस रुपया में ओइजा साठ रुपया में दै छैय।
अच्छा तब बहुत त मन महगा हो गेलै। तऽ महँंगा होटलमे त गेबो तऽ कैनी।
हमरा की पता रहै कि पचाससँ साठि कहतै। ओकरा एखन छेना पुछलियै तऽ कहे छैय दू सए अस्सी रूपा।
बताही।
हँ
ई तऽ लूटइ वाला आब हो गेलै।
मूल लूटै छैय तऽ। आ उह उहे रोजी वालला कन लेलियै तऽ उहे दू सए साठि मे देलकै।
ह बताही।
बीस रूपआ बचलै आ उह पलेटमे बीस रूपआ लेलकै।
हँ तऽ गेबो तऽ कनी बड़का होटल मे गेलही।
चाटो ठीके ठाक देलकै।
हं घरो आर लैली कुछो कुछो?
घर खाली मिठाइ लेलियै हन छेना।
बाबू आरके देनही कि नहि?
हँ बाबू क देलियै।
उएह ने हम कहिये बोललियै तऽ कि लाायके बाबूके दही छेना। ह
भुटो क देलियै जे बौओ खेलकै। भूटपा एगो खाए लेबो।
हँ एगो खा गेलै।
तऽ
भुटिया?
भुट्टी दू खेलकै।
बाह अपन भौजाइो आरके दही।
लेलकय या चारी चारी गो।
च चड़ि जी ले लेलकय?
मतलब अपन जोरा बला।
अच्छा अच्छा ठीके कैनी छोटका लेलकौ कि नहि?
ओ खेलकै सस पता नहि लेकिन खैले होतै तब।
कहलियै पी एच डी के लिए कोन बुक आबै छै पढ़ै वला?
किताब नहि ओ पी जी जेना पोस्ट ग्रेजुएशन जेना होय छैय, बढ़ियां पढहभी किताब आर खरीद खरीद के पूरा बढ़िया से रटबही तब पता चलतौ उहे लेवल के पूछे छैयह क्वस््चन
तऽ उएह ने अभियएसँ पढ़बै तब ने बढ़िआँ होतै हमरा चाहिये।
तऽ उहे। बढ़ियां से पै छै तोहर हो जतौ नेट वाला पढ़ाइए वाला मे रहै छै
हँ तऽ हमरा पता
हमर सब्जेक्टे अल्टर छैय इकोनोॉमिक्स लेेने रहियै। तऽ उहे गड़बड़ा जाइ छैय ओकरामे लिखैमे तऽ जैसन रहै छैय बनबै उ पते नहि छलै की लिखियै नहि लिखियै।
तऽ ओकरा लिए बुक ने चाहियए तऽ बुक छैय अपना पास?
नहि तोहर सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस न छौ त ऊ हो जतै राज राजनीतिक शास्त्र ऐसेही हो जतौ।
कियाकि हमरा करना ही है त अभिये से पढ़बै तब होतै।
राजनीति आर शास्त्र में हो लिखे पढ़े वाला में हो जाइ छैय। हमर सबके अल्टर छैय जे आगे ओकर पर अथिए नहि कर पाबै बहुत हार्ड भए जाइ छैय।
ओ पोलिटिकल साइंसमे कैसन क्वस्चन पूछैत छैय तैयो लगभगमे।
क्वेश्चन राजनीतिए से ने पुछतौ आर थोड़े इतिहास थोड़बे ने पूछै लगत या फिर या फिर मैथ गणित आर थोड़बे ने पूछेलक। त हिसाब आर थोड़े ने पुछतै ओकरामे ओकरामे जे पुछतै पढ़ैए वाला पुछतै।
हूँ अच्छा
गला नहिये पुछतौ ओकरा मे खाली पढ़इे वाला पुछतो आर की पुछतौ?
हू
इह सब बात छैय हमहु देखहीन दैके एलियै हन नेट वाला।
की होइ छैय रिजल्ट पता नहि। होतै तऽ एडमिशन करेबै नहि होतै तऽ की करबै।
पी अथी ए पी एस एम कॉलेजमे छैय?
नहि एके कॉलेज मे छैय या तो जी डी कॉलेज मे या तो चलि जाही के बाद दरभंगा यूनिवर्सिटी मे।
हँ
या तऽ विद्यालय जा जी डी कॉलेज में चल जाय नहि तऽ दरभंगे के।
अच्छा
आओर कही कोइ ऑप्शन नहि छैय।
जी तऽ आर कहीं कॉलेजे नहि छैय। तऽ एकेगो थोड़ी एगो हमही थोड़ी देबै जेकि जी डी कॉलेजमे हो जतै हमर।
हूँ इएह तऽ बात छैय बहुत कम बच्चाके लै छैय ने।
वहीं ने आ कोइ पहुँच आर नहि लगतै।
सीट खालिए रहि जाइत छैय ओकरा तक पहुँचैत छैय ना करि पाबै छैय।
हूँ
आँय
उहे पूछय रही कैसे की होतै? तऽ यू सी जी नीट की अयसन होवे छैय?
यू जी सी नीट व मेडिकल वाला ने होइ छैय।
तऽ ओ भी पी अथी पी एच डी वला नऽ कुछो होय छै
नाइ ओ अथी वला नऽ डॉक्टरी वाला नऽ होई छै
ओ आ कहली की कहलियै क तो बी एड के बी एड के एको बार फॉर्म भरनी वैसी सरकारी वला
हँ भरलियै ने अगला बार नामो आयल रहै ने लेकिन प्राइवेट कॉलेज देलकै
ओ बर मंझिल भी केल केल की नइ
नहि नहि भरल त
कहै छै कि पहिले भरि दैके चाही ओकर बाद करबाबै के चाही एडमिशन
ह हम भरलियै हमर नाम आइए गेलै हन जे अथी भगवान पूर देने वला ई पिपरा बला तब नइ गेलियै माँगलकै बहुत
मझिला ए तऽ गलत केलकै ने तब
गला तऽ शुरूए सँ कैर रहलै
जहिया ओ एडमिशन करबेवला रहै तहियए कराय लेत तभी तक कहाँ रहतै
किस्मते नइ साथ देलकै ओकरा आ ओहो नइ समझ पयलै सही ओ ओकर बात पर रहि गेलै बस नइ होले ने तऽ अभी कहाँ रहते
ओह हमरा आय श्रया समझाबै रहै कि ऐसे ऐसे होता है तऽ हम कहलियै मंजिल बड़ राजू भैया तऽ देलकै मत तब मझिला भैया क पता नहि छै
कियकि ओहो न देलकै हल तऽ ओकर नम्बर अयले हल एक सौ पक्का पक्की एक सौ ऐले
हँ
हूँ तब तब समस्तीपुर मे देलकै तऽ ओ नइ गेलै अर्ध सरकारी रहै
आर सरकारियो मऽ पैसा लगे नऽ जाइ छै
अढ़ाइ लाख रुपैया कहलकै
अर्ध सरकारी थोड़बे नऽ होतै तब प्राइवेटे होतै
हुँ नहि कहलकै अढ़ाइ लाख रुपया बोललकै जे तऽ कहलखिन नइ छोड़ि देताह
हमर अढ़ाई लाख मे दू गो आदमी छियै
तब
ओ की कहलको एडमिशन करैते
अभी कहाँ कुछु बोललकै
बात करलकै नै नानी घरमे कहलकै बात कर लेबै
अच्छा आइ मिलबै न अभी तनी देरमे मिलबै ओकरासँ तब बात करबै
ऐसे टोटल पैसा कतेक लगै छै एक आदमीके
आ को जेना कॉलेज फी मैनेज करके जेना होइ छै ओनाही ओते
हँ जैसे तोहर कैर रहली हऽ कते रुपया लगतै एक आदमी केँ
सबकुछु मिलक जाय भाड़ा तड़ा सब मिलैक
हँ हँ
सबकिछु मिलाके डेढ़ लाख टक पकड़ि जेतै
अच्छा तो आर करि ले ओकर बाद हम भी छोटका कऽ करबै
मतलब जाय आबैके सबकछु मिलाय के बोललियौ
हूँ
रहके खाना पीना सब मिलएके
हूँ किएकि छोटको आर के तऽ जे हमर सब्जेक्ट छै उहे सब्जेक्ट ओकरो छै होइए जेतै दुनूके
ओ होइ जे तऽ अथि अथि मे बी एड वला मे कोइ दिक्कत नइ छै
त हमभी आर करे लेबै तो अर करबी तऽ
कर लेबही तऽ ई छोड़े न पड़तौ एगो चीज कोनो छोड़े न पड़ै छै
हँ तऽ अभी तोड़ो आर होबे मे तऽ टाइमे नऽ लगतौ
हमर सत्ताइस मऽ खतम होइ जेतै
तऽ हमर अठाइस मऽ खतम होतै
त अठाइस मे ई बी ए खतमत हो एम ए खतम होतौ तब
तभिए न अठ्ठाइस म करेबै अभी नइ करेबै
अठाइस म अभी आबै म अभि दू साल छै
हूँ तऽ साल छब्बीस मऽ समये कहाँ बचलै
हँ
समयो तऽ नहिए छै
हँ
तब तऽ केने वही ओकरे तैयरी करबै
हँ सब ठीक हइ
ठीक छै भैया मौसीके फोन आ रहलै हन बादमे बात करै छियो ठीक छै